हँ हेलो
हँ नमस्
नमस्कार केना की हाल चाल यौ
ठीक छै अपन कहियौ
चलि रहलीए बड़ बढ़िआँसँ
बढ़िआं से चलि रहलै य हँ एखन जे अहाँके हँ
ह तऽ बरखा सेहो भेलए कनिए जे छै से समयो कनि नरम बुझाइए एतय
हँ हमरो हमरो दिस भेले बर्षा एम्हर बहुत दिनक बाद लेकिन किन् भेल ए एहिसँ पहिने अहाँ अप्रैल मई मे जे भेल छलए तकरा बाद पुनः अहि बीच भेला
हू हू
ह लेकिन ई छै जे कहियो काल भोज भात भऽ जाइत छै तऽ बढ़िआँ रहैत छै
हँ एखन तऽ आब तऽ फेरसँ भोज भात बियाह दान उपनयन मुड़नके समय शुरू
हँ मल्लेमास खतम भऽ गेलै तऽ भोज भात जे छै से फेरसँ शुरू भऽ गेल ह लगातार दू तीन दिन से हम छलहुँ हे तैं अहाँसँ बेसी बात नहि भऽ सकल
हू ए तऽ छै होयते छै लोक करते कि सोसे नहि करबाका रहे छै
हँ दिनओ छलय रातिओ छलय नोत
दू तीन दू एक दिन तक नीको लगै छै छै यो बड बेसी जे एके संग भऽ जाय छै पाँच दिन एके संगे त मोन करै अकछो होइ छै
तऽ पेट खराब भऽ जाइ छै हँ मोन अकक्ष भ जा छै आ बेसी लम्बा गैप भऽ जाइ छै तऽ ओहो दिक्कत भऽ जाइ छै
हँ सेहो लए कनि सुन लागलै
हँ आ ई छै ने दिन पकड़त भोज भातके दिन जँ पकड़ायत तऽ एके सङ्गे सभटा भोज भऽ जाइ छै
तोहो होइत छै
अनदीना तऽ नहि हेतै जेना मलेमास छै तऽ ओहिमे तऽ नहि हेतै आ जिनका जिनका करबाक रहै छनि तऽ ओ एकेबेर करैत छथिन भोज भात या उपनयन जिनका रहै छनि दिन रहै छनि
ह ई तऽ मास एक माय जी मले मास भेल सेहो बेजाय सुन लगे छै
अब हँ लम्बा भऽ गेलै ने एक महिना के लम्बा भ गेलै तऽ ताहि दुआरे जे छै से
हमरो सबके एखन एकटा उपनयन हुअ जा रहल ह पच्चीस कि छब्बीस तारीखकेँ ओना जे छै से अहाँसभके कोनो काज कर देवता टकराइयओ रहल हए
ह नहि टकरा नहि रहल हए इएह पिछिला दिनमे दू तीन दिन पहिले जे भेल रहै हे उएह टक लए ह नहि तऽ छै नत तऽ छै लेकिन गैप लऽ लऽ के छै अहाँके पांच सात दिन के हँ गैप ल ल के छै त हं‌ हं हं पांच सात दिन के भेट जाय छै न
हँ से तऽ छैहे
दू तीन दिनसँ भेलै तऽ हमरा अपने पेट गड़बड़ा गेलै लगातार भऽ गेलै भोज पूरी के छलैया पहिल दिन तऽ कुम्हम छलैया पहिल दिन कुम्हम छलैया तऽ कुम्रममे उएह भात दालि तरकारी आ भगवतीके जे प्रसाद पड़ैत छनि से
ह पातर बला
पातर वला पियओ वला तऽ सेहो हँ ओहो छलय तकरा बाद की कहे छै ब जेना नॉर्मल होइ छै दोसर दिन अह दिन पूरी व पकड़ा गेल प्तियो में पूड़िये वालला पकड़ा गेल तऽ दिनका हँ दिनका भोजमे जे छै से आम छलए ओ तोपम तोप आम छलए म आ ह मालद छलिया मालदह छलै हँ मालदह छलैएा ओ अहाँके कक्कासभ आबैत रहथिन अहाँके बर्तनमे भरिकऽ आ सोझे चारि टा के पांचटा के सब के पातपर अहाँके देने जाइ छलखिन हेँ तऽ आम ओहो खुआ गेल दिन मे आ राति मे छलैया रसगुल्ला लाल म ओहो खुआ गेलै सबटा टकरा जेते तऽ पेटे पर असर पड़ते
अवश्य से सम्हारनाइ कठिन भऽ जाइ छै पेटोे
पूरी तरकारी आ आमके खटमिट्ठी आलू परोड़ के भुजिया
हँ
हँ आ सलाद सलाद आ आम दही चीनी एतबा छलैया ब आ राति मे छलै हँ
एहिमे एकेटा एकेटा निक गप रहै छै दही जे पूर्ति के खा लिय ओहि मे जे छै से कने उ बेसी मात्रा रहय छै त वएह टा ठंडक पहुंचाबे छै जोकरक
हँ दही लेकिन घरबैया दही मे कऽ देने रहथिन अहाँके डब्बा वाला ह डबा वाला सामाने तऽ रहिते छै ओ डबा वाला हमरा बुझाय या दस किलो के छलैया त ओ दस किलो वाला लऽ क टहले छै केलखिन ने तऽ लोकसभ आब लोकसभ बुझि जाइ छै ने सामने वलाके हँ तऽ लोकसभ अपन कनि कनि कऽ से बात विध के लेल जे दही केना नहि खायब ताहि दुआरे हँ ताहि दुआरे कनि कनि क तऽ दही नहि खा सकलहु
ह यौ एटा आओर गप छै आ पहिने जे जे छै से जेना छाँछ मे मटकूरी मे दही पौरल जाइत छलैया रंग बिर्गक होइ छलै गोटे बेर दूध के गाढ़ कऽ के गोटे बेर गो दूध के लाल कऽ के क गोटे बेर जे
हँ मजा आबै छलै
आ माटिके ओ सोन्हायल सोन्हायल सुगन्ध
हँ टटका तटटकी जब मारि दियौ ओकरा तब मजा आ जाइ छलियै छाली ऊपर से अहाँके पड़ल रहै छलैया
आब बरियाती तरियाती ती वला भोज मे तऽ आरो बरियाती तरियाती वला मे तऽ देखे छियै जे तीनो चारि तरह के लोक आबेश
हाँ हाँ दुबोरो उठै छलैया, तेबोरो उठै छलैया दही।
तकर संगे फेर रसगुल्ला उम्म प मधु पर सोहो बेजाय जोड़ ने रहै छलै। ओ ते बारहो मासक सनेेश छियै, उ ते रा क
हँ लेकिन ई दिनका जे भोजके गप्प कहलहुँ हेँ ओहिमे रसगुल्ला लाल मोहन नहिं रहय तऽ लोक आम जे छै अहाँके
अखन तऽ सब स पैघ
हाँ हाँ हाँ उ मधुर मिठाय नै केने छैलखिन हय। उ आम उ आम बढ़ियाँ से आ के तौएप के सबके खुएलखिन आ म हाँ माल तऽ आम छलैया प्योर पाकल। एगदम मतलब कतरा कतरा कतरा कतरा कऽ देैतिये, हाँ हाँ मजा आब गेलै आ दही के जे कहलौ एं। ई ए बीच मे हम केरै रही।
ह्म्म।
हम अथी बरियाती जे गेल रही। तऽ ओय मे बहुत दिनक बाद हमरा मटकूरी मे दही पौड़ल देखे के भेटल। हां उस हां शौख से उ अहाँ के हमरा बुझाएल जे दस पूड़ियो पच पच किलो के छलैया मं मंगेेले आ ओय मे हमरा बुझा दूधक व्यवस्था कऽ केऽ बढ़ियाँ से मोटगर छाली कऽ कऽ उ अहाँ के मतलब बनेने छलै। लेकिन एहे एहन उ संजोग भेलै अहाँ के जे पेएने पैड़ गेलै ओय रात मे तऽ तै उ अहाँ के हाँ मतलब एम्हर दही खा रहल छैथ लोक सब, एमहर पेएन भऽ रहल छै। समियाना मे आ के ठीपी टी पीटी, पीटी, पीटी, टीपीर एना एना घोल छै, हाँ कोनो ना ठेललौ। आ बस मे अबैत अबैत जे छै से भीज गेलौ। तऽ लेकिन पौड़ने हाँ। पौड़ने छलैथ हय, बढ़ियाँ पौड़ल छलैन हय, घरबैया के ओय मे जस छलैन हय।
लेकिन वएह तऽ कहलहु रग बिरङगक सही लोक पहिने पूरी छलैया। आब एकदम भो गेल सटा बजारे पर ल लोक निर्रभर
मेघार भऽ गेलैया, हाँ लेकिन दिन मे जे एक गोटिया मे जे नोत हाएत। अगल-बगल मे प्रायः हमरा सामनेमे जे छथि। एकटा हँ पक्का छथिन ओ जे नोत दै छथि तऽ ओ अहाँके पोरि कऽ दै छथि। ओ अहाँके परि हँ परि कऽ खूब हँ हँ परि कऽ दै छथि। चाहे ओ पूरी करथि चाहे चूड़ाके नोत करथि चाहे भात की करैत। ओ बाजारके दही नहि खुआबै छथि। बढ़िआँसँ पुरिकऽ पोरा जहन जाइ छै तऽ ओकरा फ्रिजमे धऽ दै छथिन खूब जहन बढ़िआँसँ ठण्डा भऽ गेल तहन हँ बढ़िआं से जमि गेल ह। आ ब्राह्मण जेना बारह बजे हँ हँ। ब्राह्मण जहन बारह बजे ऐथिन तऽ ओ थोड़े काल पहिले निकालि लै छथिन एहि दुआरे जे तुरत फ्रिजसँ निकाल कऽ नहि खेबाक चाही। तऽ ओ हँ ओ पहिने न कल दय छथिन जाबे ब्राह्मण एक घण्टा खेथिन ताबे जे छै से ठण्डा भऽ जेतै।
भ भरने भेल।
हँ बढ़िआँसँ खुआएल जाइए त हुनका ओतय परौआ दहीके आनन्द भेटैए। लेकिन आब सभदिन हँ सभदिन त हुनका ओतत नहि हेतै। से छै हँ। सएह बात छै। आओर अहाँसभक केहन छै ई विषयमे।
हमरा सब ओहिठाम तऽ वह अखन अ छ सात आठ दिनका बाद एकटा बर्फी पड़य जा रहल हे एहिमे एकटा ओ बोझ छथि तऽ जियादे बादमे हो। न पी ह। पिछले साल ओ ओहि दुनिआ से गेला
अच्छा।
हुनकर जे छै से पहिल बर्की पड़य जा रहलनि हे पूरा आस इएह अइ जे नीक भोज भात हेबाक चाही।
हँ हँ।
आम तामके त समय छियैहे आमो भिन्न भिन्न तरहक आ हमरा अन्दाजे जे भेटबे करतै।
हँ आम त खुएबाक चाहियै ने रहतै।
ह। त आमे छै सभसँ पैघ कोनो मधूर के बाप कहल जा सकैया ओकरा।
ह दहीसँ एकटा बात करिते करिते ध्यान आबि गेले। एक तर डब्बा वाला एकटा भऽ गेल जे मतलब सुधा के भ गेल अमृत के भ गेल। आ हँ। आ एकटा हमर ब अगल बगल मे अहाँ के गाम छै ओहिमे दही खुद से पूरा यै।
यो वहाँ सबक गाम भी अहाँके गाम के आस पास में एकटा जगह के नाम सुनल अछि कोयलक अहाँ सबक गाम लोगे पास मे कोनो नकदी नामक जगह अछि बड प्रसिद्ध छै ओ। ओटाउका पोरलाहा दही।
ह। लेकिन ओ त अलग रह मल। क देख कहै छी। ओते खुर मिलााक दही अहाँके पराए।
ह। ई तऽ राजवला गप छै।
एक हजार एक हजार के पन्द्रह किलो मतलब बेचै छथि।
हँ ह।
डब्बा अहाँके वापस करऽ पड़त के लऽ जायत। पहुँचा जायत ह।
सास्तो भेल योउ।